हेलो हममर ठीक छै अहाँ बताबऽ
हमरो ठीक छै तब अहाँके की होइ छै छै ओ हमरो यहाँ गर्मी बहुत छै तऽ अहाँके कॉलेजके छुट्टी हो गेल छै
हँ हमर तऽ छुट्टी हो गेल छै कॉलेजके अहाँके हो गेल छै
हँ हमरो हो गेल छै हमर तऽ छुट्टी दस दिननक के हो छै अहाँके कितना दिन के छुट्टी होल छै
हमरा तऽ पन्द्रह दिनके होइत छै तऽ अहाँके तऽके बार बहुत कमे दिनके छुट्टी देनेे छै
हँ एम कि तऽ कम दिन के छुटी छै ताह एम कि कहाँ घूममे जाय के प्लान बनबले छी
एमकी बार तऽ अभी हम न सोचले छी तनिका दिनमे सोचब अभी तऽ हम सोचे तारीखके पहिले होमवर्क कम्प्लीट करलु
ओ ई तो बहुत अच्छा बात छै
हँ अहाँ खा ख हँ हम तऽ खाना हो गेल छै अहाँके हो गेल छै
हँ हमरो हो गेल छै खाना प बिना
हँ तऽ अहाँ खुदे खाना बनाबै छी
हँ हम तऽ खुदे खाना बना लेबै छी अहाँ खुदे बना लेबै छी खाना
हँ हम तऽ खुदे बना लेबै छी अहाँ मटर पनीरके सब्जी बना लेबै छी
हँ हम तऽ बना लेबै छी अहाँके मटर पनीरके सब्जी ठीक लागै छै
पनीरके सब्जी ठीक लगै छै
ओ अहाँके बनाबे आबै छै मटर पनीरके सब्जी
हँ हमरा तऽ मटर पनीरके सब्जी बनाबे अबै छै
ई तऽ बहुत अच्छा बात छै कि अहाँ के मटर पनीर के सब्जी बनाबे अबै छै
आओर अहाँके पढ़ाइ कैसन चलै छै
पढ़ाइ तऽ हमर ठीक चलै छै अहाँके पढ़ाइ कैसन चलै छै
हमरो ठीके चलै छै आओर अहाँके भायके पढ़ाइ कैसन चलै छै
ठीक चलै छै तऽ अहाँके गाँंव मे रहल जाइ छी कि
अभी तऽ हम शहरमे छी अब कॉलेज के छुट्टी मिलल बा तब हम गाँव जाय छी तनिका दिनमे
ओ तऽ अहाँ के कितना दिन खातिर गाँव आबै छै
दस दिनके लिए गाँव आबै छै फेर पान दिनमे अथी कॉलेजके होमवर्क हम बनाबै छियै सोचले छियै ओ इन्तजार बाकी गाँव जाय तऽ की
तब अहाँके तऽ गाँवमे दोस्त सभ होतै
हँ हमर गाँव गाँवमे तऽ बहुत दोस्त छै
हँ हमरो गाममे बहुत दोस्त छै हमहु गामे मे छी गाँव के प्र प्राकृतिक वातावरण पेड़ पौधा बहुत अच्छा लागे छै हमरा
हँ आओर अहाँके गाँवमे क्रिकेट खेलय जाइ छै का
हँ कबो कबो गाँव के लइका सन के साथ क्रिकेट खेले जाय छियै
ओ और न अभी तऽ यहाँ हमर टाइमे न मिले छै छी
ओ अहाँक बैटिंग अहाँक बैटिंग पसन्द छै कि बालिंग
हमरा तऽ ज्यादा बॉलिंग पसन्द छै हम तऽ बॉलर बनै के चाहै छी
ओ ई तऽ बहुत अच्छा बात छै हमरा तऽ बैटिंग बॉलिंग दुनू पसन्द छै
हँ आओर अहाँके की की खाना बनाए आबै छै
हम तऽ बना लै छियै चावल दाल रोटी भुजिया सब्जी इहे सब बना लेवे छी अहाँ की की बना लेबै छी
सब बना देबै छियै तऽ अहाँक स
हँ हम तऽ सब तरह के खाना तनिके मनिके बना लेबै छी अहाँ मटर पनीरके सब्जी बना लेबै छी
हँ हम मटर पनीरके तऽ सब्जी बना लेबै छी आओर अहाँके खेलमे कोन खेल अच्छा लगै छै
क्रिकेट खेल अच्छा लागै छै अहाँके के क्रिकेटर पसन्द छै
हमरा तऽ एम एस धोनी पसन्द छै अहाँके कोन क्रिकेटर पसन्द
हमरा तऽ विराट कोहली पसन्द छै तब अहाँके गाँव
हँ हमरा तऽ गाँवमे विकास होइ छै आओर अहाँके हॉकी कइसन गेम लगै छै
हॉकी तो ठीक लागै छै की
आजकल तऽ इंडियामे हर तरहके
हँ आब तऽ गामो के विकास हो गेल छै
हँ
हँ कबो कबो जाइ छी कबाड्डी अहाँके खेले अबै छी कबड्डी
हँ लेकिन हमरा तऽ टाइमे नहि मिलै छै खेले तऽ हम बच्चेमे खेलै छी कबड्डी बहुत दिन हो गेलै खेला अब तऽ गाँव जायम तऽ सोचम कि जाउ क्रिकेट खेैल
ओ हँ बात सही छै
हँ अहाँके गाँव आय छैिये घूमे
तब अहाँ की की खाना बना लबै छी ख ते ओ ई तऽ बहुत अच्छा बात छी
आओर अहाँके आमके बगीचा छै नहि हमरा तऽ ओहो प्रेरणा छै हम तऽ बाजारसँ आम खरीद खरीद खाइ छी आ क बार आम खैले छी
दू आम चकलिय छै अभी तऽ ठीक से न पकै छै लेकिन कछ दिन पाक ल त
हाँ तऽ हमरो किछु आन दे देबै छी
हँ अपने भेज देबै अहीच फड़ल छै हमराच के पेड़ छै अहाँ पेड़ ह कितना लीची पेड़ छै
चार पांच गो लीची के पेड़ छै हमरा तऽ सब घरे मे खा के खतम कर देबे छै लीची कें आरो त बझ पेड़ रहै छै त ए ओने के बच्चा सब तोड़ ले छै
तब अहाँके आओर कथि कथि खायके पसन्द छै
हमरा तऽ खानामे ज्यादातर बाहरेके खाना पसन्द छै जैसेकि मटर पनीर शाही पनीर मटरमेी जो अलग अलग हो गेलल छै उएहसभ खानेके अच्छा लगै छै
लेकिन बाहर के खाना सेहत के लेल हानिकारक छै आहाँ के घर के खाना ख
हँ अहूँके बात ठीक छै
अहाँ अपना हाथ से खाना बना खा छी खुदे बनाबै छियै हमरा तऽ खाना बनाबै के छै कि अच्छा से खाना बनतियै खतियै रोटी भुजिया
हम तऽ रति मे सोचे तारी कि हमहु इहे बना लेबै छी भुजिये आओर सब्जी बना रोटी बना लेबै छी हँ आ न तऽ खिचड़ी बना के सो जाएम खिचड़ी खाके से
ओ पर गाँव के लोगो तऽ सब जाादातर खिचड़ी सा नीच के खायई छीहाँ के यहा भ शर के खिचड़ी बनैत होते
हँ सनिचरेके ज जाय
आओर अहाँके पता छै खिचड़ी खाएल सेहत के लेल ठीक होइ छै
हँ हमरा पता छै हम बच्चेमे पढ़े रहले छियै हमरा कोनो बतयले रहै छै हँ खिचड़ी बनाना तऽ बहुत अछान छै
बात बहुत अच्छा छै कि अहाँ के बनाबे अबै छै अहाँके आओर कथी कथी बनाबे आबै छै
हमरा तऽ खानामे सभे तरह के डिशेज बनाबे आबै छै कोनो कोनो खाना न बनाबे अबै छै
हँ तऽ धीरे धीरे ओहो सीख लेहम अपनेके
हँ आओर
तब अहाँके गुलाब जामुन बनाबे अबै छै अहाँके गुलाब जामुन आबै छै
हँ हमरा तऽ गुलाब जामुन बनाबे अबै छै अहाँके न अबै छै का
हमरो आबै छै गुलाब जामुन बनाबे
तऽ ठीके छै
हँ अहाँके आओर कथी कथी बनाबै अबै छै
की बोलै छियै
अहाँके आओर कथी कथी बनाबे आबै छी
हमरा तऽ मिठाइमे सभे तरहके मिठाइ बनाबे अबै छै
मिठाइ मे कुछ बनाबे आ जाइ छै अहाँ आओर कथी कथी आबै छै बनाबे
अगर अहाँ हमरा इहाँ आयम छै तऽ हम हम अहाँके सिखा देब मिठाइ बनाबे
हँ अपने के इहाँ जरूर आएम अपने के सी खा देबल जेतै
हँ आओर अहाँके घरमे सभ ठीक
हँ हमरा घरमे तऽ सब ठीक छियै आओर अहाँके घरमे सब ठीक छै
हँ हमरो घरमे सभ ठीक छै आओर घरमे सभ अपना अपना काममे बिजी छै पढ़ाइ कैसन चलै छै छोटे भाइके
पढ़ाइ तऽ ठीक चलैत छै भायके अहाँके कॉलेजके टास्क बनि गेल छै
टैक्स तऽ न आबै छै अहाँके हो गेल छै
से
हँ
आओर अहाँके की की हो गेल छै
हम सब तरह सभे होमवर्क बना लेलेे छियै तइका मइका बाकी छै साइंस के तइका बाकी छै आओर मैथ के तइका बाकी
ओ अहाँके कोन विषय पढ़े के मन करै छी
हमरा तऽ ज्यादा साइंसे आ मैथे नीक लागैत छै अहाँकेँ कोन विषय नीक लागैत छै
हमर तऽ विज्ञान हिन्दी पढ़ेके जदाचछा ल अहाँ के हिन्दी सब्जेक्ट अच्छा लागै छै
हँ हमरा हिन्दी सब्जेक्ट ठीक लगै छै आओर अहाँके चाहे हम बादमे बात करै छी तऽ
हँ अहाँ से फिर बात होत ह ठीक बात ह